अछिय
छियै अहाँ केहन छी
हमहूँ नीके छियै आओर कहू की हाल चाल अछि
ठीक छियै अहाँके
हमरो हाल चाल ठीके छै खान पियन भए गेलै
हँ भए गेलै अहाँके भेलै
ँ की कहू बहीन केना भेतै आइ हमर गैस भए गेल छलै खतम नाश्ता बनेलहुँ आ कैसे खतम भए गेलै आब की करू नम्बर तऽ लागल नहि रहै तऽ फेर ब्लैकसँ जे खोजलहुँ से एकैस सए टाकामे भेटल एकटा गैस सोचियौ ने बड महँगाई बढ़ल अछि के केना सम्मालतै आदमी घर परिवार से बुछाय यै नै देखियौ ने किछो के दाम छै घटल सभके दाम तऽ छैे बढ़ले छै
पेट्रोलो के दाम बढ़ल छै
पेट्रोल डीजल तेल मसाला सभटा तऽ दाम एहन बढ़ै छै आग लागै छै सभमे सोना चाँदी ककरो कि किछुमे अहाँ कहि नहि सकैत छीियै कि ई सस्ता भेल छै
बड़ महंगा छै सोना
ह सोना चादी या देखियो सोना चाँदी तऽ फिर भी सोचियो क कनि आदमी शादीे बियाह में या कोनो खास अवसर पे खरीदे छै लेकिन जे ई तेल खाय वाला तेल या पेट्रोल छै डीजल छै ई सब तऽ महँगा छै आ ईसभ तऽ जिन्दगीके आब कहियौ कि एकरा बिना जिन्दगी चलिए नहि सकै छै अहाँ तऽ तेल खयबे ने करबै कनि कम खयबै नहि त तनी ज्यादा खयबै
जादा खाइ छियै पेड़ भमे
ह तऽ ज्यादा खाइ छियै लेकिन फिर भी कहैत छैै ने कि आदमी महँंगाई बढ़ल तऽ कनिक आदमी हाथ टाटि करके चलत
ह महत तऽ बड भए गेलै
हँ जे टीना पन्द्रह केजी के पच्चीस सए टाकामे भेटैत छलैए ई बेर हमसभ स्ताइस सए मे लेललहुँ हँ दू सए टाका बेसी भए गेलै ओकरामे
महग भ गेलै ना
हू हू महगा भेल छै ह आर पेट्रोलो के दाम ओहन हय आर सभ की बाजू बहिीन आइ तो हमर गैसे खतम छलैए तऽ केना केन के खाना बना लेलियै पड़ोसी सभसँ गप कऽ कऽ दालि भात चोखा बना कऽ आ बच्चा सभके खिया देलियै
आओर की करै छियै हममे मनै रोटी सबब्जी
अच्छा कि सबके तरकारी बनेलियै आहाँ
आहाँ भिण्डीके तरकारी बनेलियै
अच्छा अच्छा
गर्मी बड छै ने
आ मत कहहिौ
लाइट नै छै छै ह हमर आबै छै जाइ छै लाइट
हँ इम्हरो इम्हरो वही छै
बार बार आइ छै जाइ छै गर्मी बढ़ छै तैहि खातिर अहाँके ननु सब की करै छै हेलो हेलो बहीन अहाँके आवाज नहि बुझबै छै